त बउआ
गोर लाग्य छी भाई जी
खुश रहू खूब नीक रहू की सभ समाचार छै यौ
हमर तऽ ठीक अछि अहाँ के ठीक अछि
हमरो ठीक अछि कहलियै भाय के बहुत दिन भऽ गेल भेंट केला बात केला तऽ क लै छियै
अच्छा तब तऽ सही अछि नीक नीक अथी आयल दिमाग में सोच आब
की करूँ त बड़ दिन भ गेल छलै अहाँके याद आब रहल छलै अहाँ त हमरा यादो नहि करै छी एहि दुआरे कहलियै याद क ले छी अहाँके हम
भेल जा रहल छै अहाँ के पता नहि अछि
यौ अपना सब जे सुतै छली एक जगह पर राति मे यादे छै ने लाइट जे चलि जाय छले
ओ तऽ याद अछि छै ओ सब तऽ अलग बात भेलै पर सब के अपन अपन एकटा अथी होई छै
लेकिन अहाँके जे एगो आदत खराब छलए ओ आदत ठीक भेल कि नहि ककरो से जेना हम बात करै छी छलियै तब अहाँ ठूनकऽ लबै छलियै से सब ठीक भेल कि नहि आदत
अपना मे किओ एना पकड़ि लै छलै ओएह दुआरे ठुनके छलियै थोड़े ने पता चलतै
ए ठुनके ओहि लऽ कऽ नहि छलहु अहाँ
तब नहि पता हमरा हमरा लागयए कि जे अहाँ जे गप्प करैत छलियै तऽ हमरा सुतय में कनि दिक्क त होय छलै इयह दुआरे ठुनकैत हेबै
नहि से तऽ अहींके आदत नहि अछि हमरो जेना कोई नहि बकरी मियिया लगल या कोई किछ करे लगल त हमरो गुस्सा आवे लगैत रहेया ठुननके के मन होइत रहया
अच्छा मतलब केओ जे नीद मतलब केओ जे काँचे नीद उठा दै छै उएह दुआरे
उएह दुआरे की की कहू अहाँके हम समझेमे नहि अबैत रहहिय आइ काल्हि की चलि रहल छै जिंन्दगी में कहलियी कि भैयारी से बात करब तऽ ठीक लागत जिन्दगी के
उह तऽ की चले छै की नहि जिन्दगी मे आब के झकलकै इहो बात सहिे अछि छै अहाँ के
तब मम्मीसभ ठीक छथिन कि नहि घर पर
मम्मियो सब ठीक छथि हे मम्मी आबि रहल छथि
तऽ मम्मी से गप्प भेल छल अहाँ के की सब कहने छलथि मम्मी
हमरा तऽ नहि भेल छलै हमर एकटा बड़का भैयाररी छथि हुनकाँ नहि भेल छलै मम्मी से बात
तऽ छोट बेटा अहीं छियै अहीं के कहैत हेतत ने मम्मी की सब भेलै नहि भेले हॉस्पिटल में
अरे हमरा पास त अपन फोन ने छै ने त हम केना बात करबै एखन हम एखन हमरा नहि देलखिन फोन हाँ हुनकर फोन सा आय सबह मे करने छलियै तऽ कहलखिन जे हम ट्रेन पकड़े
ट्रेन पकड़ि लेने छथीन से बढ़िआ अछि सभ तऽ की कहू हम अहाँ के और सभ पता नहि आवाज अहूँ के नहि अबै यार की भऽ गेलै किछ चले या की गिलिश तलिश बुझा चल लागल यौ अरे हॅं यौ अहाँके हॉटस्पॉटे बंद भऽ गेल ह